हेलो।
हँ हँ कहियौ, आवाज आबैये ने।
हँ हँ हँ एखन एकदम क्लियर आबैये।
हँ कहियौ और सब समाचार।
और सब सब हमर बढ़िये चलि रहल ये हमर तऽ एक सौ अस्सी मिनट रहे से त पुरि गेल।
हँ।
तै लेल जे छै हमरा सबके फोन ककरो मतलब कि वास रुकि के बात करै छी तऽ हम त केलहुं।
हँ सही बात छै।
बती बहुप एयपोर्टल से अहाँ सम्पर्क करू अहाँके टास्को पूरा भए जायत।
हँ।
जी जी तऽ अहाँ एहिमे कते दिनसँ जुड़ल छी, बुझलियै।
एहिमे एहिमे तऽ हम ऐ पहिले प्रोजेक्ट क रहल छी, ऐसे पहिनैयो एक बेर जुड़ल छलियै लेकिन हम ओ प्रोजेक्ट नहि कऽ सकलियै हम हम हम हँ नौकरियो सङ्ग सङ्गमे ई प्रोजेक्टो कऽ रहल छी ओ पहिल जे नै ओहि प्रोजेक्टमे ओहि टाइममे कनि हमरा सबके एतऽ ऑफिसमे जादा काज छलै। तऽ नहि कऽ सकलियै ताहि दुआरे छोड़ि देलियै एहिबेर तऽ एहिबेर कऽ रहल छी ई प्रोजेक्ट।
एहिबेर ओते एहिबेर कनि नव सन छै कनि हेल्पफुल छै।
हँ हँ सही बात छै।
दल जे
ख
हँ सही बात छै।
के सब।
हँ।
जी
कहै आओर तखन कोन काज सब होइ छै आओर
आओर तऽ बस एखन यए पढ़ाइ छलैत इएहसभमे छी लागल रहैत
अच्छा पढ़ाइ स अच्छा सा साँझके गेलहुँ खाली घुमय फिरय लए
नहि साँझो कऽ बहुत कमे जाइ छै कियाकि दूपहरमे चलि जाइ छी सेट चलै छै ओहो
तहन
ओ भए जाइ हे आओर ब्लोक भए जाइ छै साँझ के
हँ हँ सही बात छै हँ
तऽ अहाँ जाइ छलियै घुमै सब लै की नहि मतलब बाहर तहाड़ सब दिस ओत ओत स तऽ हरिद्वार पत
हँ हरिद्वार एतऽ से वृन्दावन मथुरा ई सब‌। गेल छियै बहुत बेर गेल छियै।
जी।
हँ तखन तऽ।
हमरा तऽ इएह शौक छै जेकि आब जाय घर त।
हँ।
मुदा समय ल क नहि जाय छथिन।
हँ समयके सबके अभाव छै। अपन अपन सभहक समाईयो होइ छै। समयो जखन सबके होइ जखन आबै छै कोनो चीजके समय आबै छै तखने कोनो। काज होइ छै इहो बात छै हम्म। ताहि दुआरे समइएके फेर छै सभटा समइएके फेर छै।
एकटा जब समय मिलै छै तऽ पटना में छी तऽ पहिले घरे भागे के छी फिराक मे रहै छी। किछ कतहु स छुट्टी मिलत। जेई वला परीक्षा भए गेलै आब रिजल्टके इन्तजार कल मे घर भागि जाइ छी। घर जाइ छी तऽ फेर ओतयसँ नानी गाँव चलि जाइ छी मौसी ओतय चलि जाइ छी मामा ओतय चलि जाइ छी। इएह सबमे दस पन्द्रह दिन खतम भए जाइ छै फेर घुरिके आबय पड़ै छै।
हू सही बात छै। सही बात छै तऽ। तऽ ओतय-ओतयसँ पटनासँ कतय- कतय- कतह जाइ छै घूमय लए। घुमै फिरै लए।
एकटा राजगीर सब छै बगल सबमे।
अच्छा।
एतय अहाँके राजगीर बहुत प्राचीन हई की कहलियै।
आऔर सब नहि कतो गेलौ घुमै फिरैय लए।
अऔर सब जेना झारखंड सब में छै पाड़ पर्वत त इमहर सब चलि जाय छीेयै जे अहाँ के कम बजट में छै। फेर जतऽ घुमयवला भए जायत।
अच्छा तख तिम्हरे गेलहुँ सही बात छै।
जी ईमहर एलौ तऽ कम पैसा मे। पहुँच गेलो आ हमहू सब। फिर पैदले आ चलबै केदारनाथ नहि तऽ ओहो मे कोनो दिक्कत नहि होइ छै।
अच्छा। अच्छा तऽ केवल तैयारिये एखन केलौ बस।
हां-हां एखन याह चैल रहल छै।
अच्छा।
और जे छै साइड से हम ब्लॉगिंग छी करैत अय लै। तऽ ई याए कि इहो पर खाली बेसल रहै जा तक ई सब चीज के बारे मे रहै नै पता ता तक खाली भी बेसल रहै। ताए अपन इडीटिंग सब काए लै रिहै जना कि अपन छी, ब्लॉगिंग छी बनाबै। तऽ ओकरा इडिट काए के यूट्यूबो पर चढ़ाबै छी त हमरा उहो पर जे छै पन्द्रह सौ टाबर या जे छै अथी भ गेलया की नाम छिये पार्सली मोनिटाइजो भ गेलै।
हुं सही बात छै। तऽ ए प्रोजेक्ट के बारे मे ए इ पहिने से अ बुझल छला कि बादमे कियो बतेलक।
नै-नै हमरा परसु राएत मे कहलक हम काएल एबै
अच्छा-अच्छा ठीक बात, सही बात छै।
तऽ हमरा जे ई छै नै मैथिली सबसे जुड़ल वला तऽ ओय मे हम एको बेर ओे ते नै छियै जे नै गप्प करै के छै नै करै छै, ओय मे बस हम हां करलिये। कियाएकि अगर नहियो पता छै रहैत त धीरे-धीरे पता चलिये जाएतै जेना काएल काएल कनि तऽ भैर दिन हमरा नै पता चलल, लेकिन एखन तक हमरा पूरा पता चैल गेलै किया बनल छै। की काज होय छै, कोना काज होय छै, सब किछ पता आब चैल गेल या।
अच्छा-अच्छा तहन तऽ बढ़ियाँ छै हाँ से तऽ जे जे अपना जानकारी लेबा चाहे से तऽ भाइये जाय छै।
हाँ से छैै।
हाँ। सही बात
के अहाँ ओमे जुड़ियौ दू दिन समय दियौ अपने पता चैल जाय छै की कोना भऽ रहल छै। खाली अहाँ मोनिटाइज ओ पर मतलब मोनिटर करैत रहियौ जे कि सब मैसेज आबै छै। किया आबै छै, बस याएह सब चीज पर
हाँ सही बात छै, जानकारियो भाए जाय छै आ ओय से नॉलेजो बैढ़ जाय छै। काजो-कालो-काजो भाए जाय छै और नॉलेज सेहो बढ़ै छै। नॉलेज सेहो बढ़ै छै।
छिये, चीज बहुत बढ़ियां छै। ई बात तऽ छै।
जना, जना अखन आब हम छियै देखैत जेना ए सब चीज से अगर हमरा लागत किछ फायदा तब फेर हमु जे छै अपन फ्रेंड सब के ए मे जोड़ लेबै।
हाँ-हाँ सही बात छी, सही बात छी।
कियाएकि एखन नै जोड़लौ इहाए लाय के कि मैन लियो आब दोसर के स्क्रीनशॉट पर हम विश्वास छी नै कऽ सकैत जा तक हमरा अपना से ऊपर नै पता चलत जे हाँ सही बात छै कि नै छै। जी हमरा हेतै तऽ फेर जे छै अपन जते भी दोस्त सब छै हम सबके जोएड़ लेब।
हाँ सही बात छै। हाँ आब दोस सब चे हे मैथिल, मैथिल सब हेबे करता।
हाँ-हाँ मतलब सब घरे सब दिसका
हाँ तऽ ओहिमे से जे बढ़िया जे तीन चारि आदमी जोड़ि लेतै ओहिमे भऽ जायत
हाँ हाँ
हूं ठीक बात छै सही बात और और कोनो नया समाचार
हम कहू अपना
इम्हर की दिल्ली सबके की ठीक छै माहौल ठीक छै। गर्मी बड़ बढ़ै छै गर्मी तऽ बहुत ज छै गर्मी तऽ बहुत ज्यादा भऽ गेल छै एतय
गर्मी तऽ पटनो मे खुब छै घर सब तऽ सुनै छी जे पानि तानि पड़ैत रहै समय समय पर अहींटा गर्मी नै छैय पानि पड़ि जाइ छै मुदा एतय जे छैय गर्मीए रहै छै
हाँ एतऽ तऽ कए दिनसे फूहो फाह नै भेलै हन ताहि दुआरे जेना लागैए बहुत गर्मी भेल एतऽ गर्मी गर्मी के कमी
हाँ एतऽ साँझ के अहाँ के मेघ लगाबै छै उमस कए के छोड़ दै छै पानि पड़िते नहि य एतै
हाँ एखनो दिल्ली मे जे छै अहाँके मेघ छै लागल लेकिन पानि तानि नहि पड़ै छै ताहि लऽ कऽ गर्मी आऔर बढ़ि गेल छै
आ एहि बेर तऽ घर सब दि एते भेलै जे सब चीज दिक्कत भए गेलै अहाँके गहूम रहे तऽ ओ सरिये गेल रहे
हाँ
आ मूँग सब भेलै तऽ मूँग सब अहिबेर पूरा बहिए गेलै
हूं हूं सही बात छै। आम तामसभ छलै एहिबेर खूब
आंय
गाममे आम सभ छलै खूब
हँ हँ गाममे छै अखनो एखन आब कलकतिया सब छै बचल
हू हू हूँ तऽ आब गा आब गाम जायब अहाँ एकेबेर दुर्गे पूजा सबमे
नहि दुर्गा पूजा तऽ नहि छियै देखैत जे अगस्त के बाद सितम्बर सबमे हेतै तऽ जेबै फर्स्टे वि- वीक मे आ नहि अगर एग्जाम अगर पहिल भए गेलै अगस्तमे तऽ फेर अगस्तेमे जा सकै छी
अच्छा अच्छा
जी
अच्छा एगो हँ सही इहो सही बात छै अपन गामसँ बेसी ओते नहि रखलहुँ लगाव नहि रखलहुँ जखन जखन जरूरत भेल तखने गेलहुँ इहो बढ़िआँ बात छै
हँ ई छै घर पर रहै पर जे छै ने बहुत तरहके डिस्ट्रेक्शन छै रहैत आ एतय छियै तऽ ए तऽ जे छै बेसी डिस्ट्रेक्शन नहि छै
ह्म स-सही बात छै ताहि दुआरे एतै आ मोन कतऽ लागैया बेसी गामके की एतऽ
नहि नहि मोन तऽ गामे मे लागै छै गाममे समय काटय ले कोनो दिक्कत नहि छै गाम मे छै जाइ छियै तब छै पता चले जे मोबाइल के बैटिको अहाँ के चारि चारि दिन जे छै टिकै छै
और पटना मे छी रहैत। ते एते ते पता चले चले छै चारि चारि घंटा पर चार्ज करय पड़े छै। कियाकि क्लासे, नहि तऽ कॉले या किछु भी रहै छै सबकुछ फोने पर होइये
हँ से बात तऽ छै ई बात तऽ सही छै।
आ दुइयो गोटे कतौ घर से बाहर जाउ त मोबाइल लय के पेमेंट अहां करबै मोबाइले से।
सही बात छै।
गाँवमे। सब तरहके कोनो व्यवस्था नहि छै अहाँके लिखे पढ़ी छै चलैत रहै दोकान पर घर से जा के अपन लै के चलि आबू सब चीज
हं ई बात त छै। हँ।
जी।
सही बात छै, तखन
तऽ एहिबेर छठिमे आबै छियै की?
हँ हँ छठिमे तऽ जेबे करबै तऽ, छठिमे तऽ हम सभ साल जाइ छियै।
जी, त टिकट सब भए गेलै कन्फर्म।
नहि टिकट तऽ दू दू महीना पहिने होइ छै ने।
हँ आब त दू महीना पहिले करलकै। नहि तऽ पहिले रहै जे तीन महिना पहिले करै रहै, जी।
पहिनैये टिकट करबै। भऽ गेलै ठीक छै आ नहि तऽ फेर एम पी कोटासँ लऽ लै छियै टिकट एम पी सँ कोनो भऽ गेल हुनका सबसँ, टिकट तऽ भइए जाइ छै जेना तेना भइए जाइ छै। तै के बात केलहुं।
हँ से तऽ छै अगर आबै ले सोचबै तऽ टिकट कतहु भैये
हँ कतहुसँ भैए जेतै नहि ओना, जेना तेना भैए जेतै।
हँ आ जकरा छै नहि आबयके रहै तऽ ओ ओकरा सबसँ पैघ बहाना इएह छै जे टिकट हमरा नहि भेटल एहि बेर।
हँ हँ बहाना, नहि जायके ते पचास टा बहाना छै।
हँ ई छै नहि जायके त
हँ।
जकरा होय छै अपना घरमे, जकरा जाइके जेबाक छै ओ कहुनाक पहुँचिये टा जाइ छै।
हँ सही बात छै।
और।
आप जकरा ई रहै छै इच्छा जे पहुँचबाक छै हर हालमे पहुँचबाक छै एहि बेेर छठि हेतै
नहि किछ तऽ लोक अन्तिममे खरना दिन तक पहुँचिये टा जाइ छै छठिमे, जी।
ई बात ई बात तऽ पक्का छै। ई तऽ पक्का छै, एकरा तऽ सब मानै छै। हमहूँ सभ देखबै देखै छियै एखन टिकट नहि होइ छै अन्तमे नहि भेल टिकट तऽ कोनो कोटासँ ककरो ककरो दिससँ लऽ लेलहुँ टिकट ताहिके बाद गेबे केलहुँ गाँव, गाँव गेबे केलहुँ।
वैह समय में गांव में कनि मोनो लागे छै सब तरह से लोक आबै छै गाँंवं मे, जे सब नहियो आ आबै वला छै रहे, जकरा से भेंट नहि होय छै ओहो आबै छै वैह समय मे गाँव
हँ हँ ई पाबनि पाबनिये सैह छियै। एहि पाबनिमे जे अहाँके छै जे कहियो नहि आयत गाम, से एहि पाबनिमे एयबे करत। बहुत- बहुत नीक छिय। सभ आदमीके ठीके छै, सभ आदमी रहै छै, मोनो तहिना लागै छै।
हँ- हँ, सभके जोड़ितो छै।
हँ, जुड़ितो छै सबके। मोन लागै छै, तहिना सभके अपन मोन लागल सब आदमी अपन रहलहुँ, अपन